हेलो, जी नमस्कार।
जी नमस्कार, जी नमस्क। केऽ नमस्कार कहै छी, बोलू ने दोस्त की हाल छै।
जी, इहाँ के हाल-चाल सब नीक छै। कहै छियै, अहाँ के हाल-चाल कैसन छियै।
जी सब न हमर हालचाल नीक छै, अहाँ से एगो बात न बोले के रहे छै। अहाँ अब समझमें आय छै, अहाँ एक बेर हमरा बोलत रहै छियै खाजा- खाजा। खाजा खाबै छी। तऽ ओहि दिन, ओ पेड़-उड़ पे फड़ै छै कि, लीची जैसन मतलब कि ला। उजर उजर होकै छै।
जी-जी इ तऽ बात अहाँके नीक कहै छी, लाल-लाल होय छै, उजर-उजर पागल छी हम। खलै छियै ओ दिना कहले छियै ने ओकरा ध्याने वला कहै गेल छियै। तऽ।
ओकरे सुनु ने आ। बोलै छी, ओकरे तार कहल जाइत छै कि।
जी-जी ओकरे तार कहल जाइ छै, आ पता छै एगो बात।
बोलू न, बताउ की बात हँ जी बताउ न की बात। कहै छी अहाँ, हम सुनै छी।
खा गेल छियै ने खाजा। तऽ ओ जुआाल रहै छै, जैसे टाइट न हो जाइ छै ओकरा के जुआाल कहै छियै हम दु। ओशेश, खाजा जादा नहि खा पाबै छीयै। नीक नहि लागै छै अभी।
उ गल, उ गलत चीज़ ना नू होकै छै।
ना तो जुड़ा गेल छीयै न तऽ नीक अभी ना लागै छै ना कि पहिले पहिले पानी आ आ नरम रहै छै तऽ बड़ा नीक लागय छीयै।
ओ दिन देखले रहै छै बेका बिचात रहै छै
कहाॅं मोतिहारी गाॅंव
हँ मोतिहारी
केतना रुपये बेचाइ छै
न नू पूछले रहे छि हमर एगो दोस्त बताबै छै ओ ओहे दे सुनले रहै छिये हम
बड़ा लेकिन महंग मिलै छै यौ वहाँ तऽ
पता न छै उल मतलब तनि छिलका रहै छै आ एगो मतलब कि की ऊ कहे छै उज्जर उजर रहै छै लीचिया जैसन
जी जी लिची जैसन अन्दर रहै छै
जी लेकिन स्वादवा अजीबे लागै छै लीची जैसन नि लागै छै हम एक बार खैले नु छी ओकरे तार कहल जाइ छै जे तार के गाछी पे उगै छै
अहाॅंके ओकरा एक बेर पानि पियै छियै ने इतना नीक लागै छै ने भारे पान पियै छै ओहिसन लागै छै नारियल पानी के भूल जाइ छै अहाॅं एक बेर पी लेबे छै तऽ
अच्छा तऽ पियै छी अहाँ पीेले छी?
जी जी हम पीले छी बडा निक लागै छै
आ एगो बात बताइ छी अहाँ ऊ जे पनिया होके छै मतलब की उ त ओकर पेड़ो ते नारियले जैसे सनु होकै छै कोनो नारियल से अलग थोड़े होकै छै
जी जी ई तऽ अहाॅं नीक बात कहै छी नारियले जकां होइ छै
जी तऽ ओमे कोनो दिक्कतो ना होइ छै ओतना
जी जी पेटो ला नीक रहै छै खाहो ला नीक रहैत छै पेटो भर जाइ छै सबकुछ माने कुल मिला के नीक रहै छै
जी नीक रहबो के चाही पेट ला नीक रहै छै तऽ से बड़का बात का छै आज के समय मे पाचन तंत्र के बीमारी एतना फैले छै लोग के जे अहाँके हम की बताउ
जी ई तऽ बात अहाँके नीक कहै छी
जी नीक कहै छी की नीक होबो नु करै छै अहाँके हम कितना बता देली एतना हमर दोस्त सब के पाचन तंत्र के समस्या भए गेल छै की हम अहाँके की बताउ
जी दोस्तके अहाँके भेल छैक
जी हुनका मतलब कि खाना खाते पेट दर्द करे लागै छै इतना ने बाहर के सामान खाय छै ऊ लग की अहाॅंके की बताउ बड़ा नी बाहर के सामानो ऊ लोग खााय छै बड़ा कम ना बहुते खाय छै हमेशा खाते रहै छै तनी मनी तनी मनी तनी मनी खाते रहै छै इतना खाय छै कि की बताउ तऽ ऊ लोकके ना एतना बीमारी भऽ गेल रहै छै ऊ लोकके एगो हमर दोस्त रहे छै ए लोग जादा बाहर के सामान खाय तऽ हुनका तऽ ऑपरेशनो भऽ गेल छै पेटके अपेनडिक्स- कुछु होकै छै, ओकरे ऑपरेशन भऽ गेल रहै छै।
ओ पता छै एगो बात, ओ हमरो भेल छी।
ओ कैसे हो जाइ छै, अहाँ बता सकै छी बारह किस। ककरो सुनले छी, हमरा डर लागे छै कि कहीं हमरा न हो जाइ छै।
पाता छै, तेल-मसाला के सामान रहै छै ने जो आधा। ऐसे तेल-मसाला लागल रहै छियै, अनहेल्दी रहै छीये सबसँ जादा।
तऽ।
पेंटिस बड़ी खराब हो जाइ छै, आ पेंटिस अन्दर रहै छै ने ओ त यार। अहाँ के जहन वहे कहै छी मुर्गा-उर्गा के देखले छीं पेंटिस हरियर होइ छै।
जी।
ओ फूटि जाइ छै ने तऽ, ओ मने पूरा शरीर में फैल जाइ छै। तऽ मान लेबै छै, ओ जहर के काम करै छै तऽ ओकर न निकाल पाबै छैै ने तऽ लोक। मर जाइ छै ओहिसँ। ओ ओकर ऑपरेशन क के निकालै छै, ओ हमरो भेल छै। ओ कितना सात साल के उम्र में रहै छै, जस आठ साल के तभ भेल छीयै।
तऽ अब, अब नीक हो गेल छै। बढ़िया सब, अब कोनो समस्या न-न भेल छै।
जी नय अब, अब पूरा नीक छै।
त एगो बात बताउ अहाँके, तऽ ओ ओ कहै छै त। ओकर ऑपरेशन, ऑपरेशने होइ छै कि।
जी-जी ऑपरेशन होइ छै, उपाय छै देखै छी ओ पेट में फैइल जाइ छै ने। त ऑपरेशन कऽ के डॉक्टर सबके है ने, रहै छै पेट में फैइल गेल छी।
अच्छा, छोड़ू- छोड़ू। उ सब बात, उ सब बात न करे छी, ने तऽ सब हो जाय छै रहे दू। आओर सब बताउ, आओर सब। अ अभी जानै छी। आदमी ने जो सोचे छै ने, ओकरा बिल्कुल उल्टा होकै छै। हम आज तक अपन लाइफ में, जीवन में कबोहो न सोचैत रहै छियै कि एतना महग मोबाइल लेबै छियै। फेनु ले लेबै छी।
जी-जी इ त बात अहाँ नीक कहै छी, जे बात न सोचै छी ओ हो जाइ छै, जन सोचै छी। ऊ ना हो पाबै छै।
मतलब सोचू अहाँ, सत्तर हजार रुपया कितना होइ छै। अहाँ अपने मन में सोचू। की आज तक, की हम ओतना महग ले लेबे छी आज तक हम ना सोच। रह छै हम एतना महग लै छी, जीवन में न ख्यालो न आबै। मतलब कबो-कबो हौकै छै नू कि हँ चल मतलब सोच लेबै छी। आखिर होइये जाइ छै, लेकिन उतना तऽ ख्यलो न आबै। जे काहे कि, अपन स्थिति देख के लागै छै लोग के।
जी।
लेकिन अब आ गेल छै तऽ ओ कैसोहो तऽ देबे के छै।
किस्मत बदलैत देर ना लागे छै ई न सुने छै जा। रातों-रात, रातों-रात किस्मत बदल जाइ छै लोक।
जी-जी, ना तऽ कोनो बात न ओ लेबेके चाही देखू। लेकिन इे बात छै, ओहो सोचू क अपन दम पे लेबे ला ई कितना बड़ बात। कोनो मतऽ अनजाने छै। हमर आज तक दूगो मोबाइल खरीदले छी। समझली न तील। गो मिलाके, हम तीन गो मोबाइल खरीदले छी तऽ दूगो मोबाइल। तीनू मोबाइल नु पूरा-पूरा। अपने पैसा से खरीदले छी, केकरो से एगो रुपआ न लेेले छी।
तऽ त आहाके नीक करै छी। हम सब एक।
नहि तऽ ह मोलो। ऐसे पहिले जानै छी, बोले छी ऐसे पहिले हमहुँ लोने। पे लेबत रहै छी, लेकिन लोनुआ पे लेेले छीयै। तैयो अपने लेले छीये, केकरो से नै कहऽ ले छी कि हमरा इ चाही ओ चाही।
एगो बात अहां के कहऽछै, बोलला तऽ। शरीर में हैया, का कहै छै एनर्जी कम होइ छै ये।
जी-जी हमरा पता नहि छै, मुँहो नहि सुख जाइ छै लोकके।
जी तऽ हम कहै छियै अहांके। एकरा बाद पाँच मिनट रुकै छी, पानी ओतय पी लेबै छै। ओकरा बाद र।
न तऽ एकरा बाद, सुनू ने, एकरा बाद के बाद। कर देबे छै, चौबीस गो भऽ गेल छै पच्चीस गो पे भऽ के। आ रोक देबै छी, एक-आध देर लेऽ।
जी त तऽ कोनो बाते न छै।
हूं।
आब कहै छै ने हँ।
बोलै छी ने, अहाँके खेल-खेलै छी कोनो-कोनो।
जी हम खेलै छी बड़ा खेलै छी खेल, इतना खेलै छी ने। आब खेललो नै अबै छै, बचपन में दिन भर। गुल के है गुली कहै छीये, हइ अथि खेलने छियै। एहेइ कथि कहइ छै ने देखियौं। हँ गिली-डंटा आओरो। गिल्ली-डंडा आ ओ अथी वाला खेलै छी, कोन- कोन खेल कहै छै यौ। खेलै छियै ओ अपन।
हां इ तऽ बातबा अहाँ एकदम नीक कहै छि, बड़ा हम तऽ जानै छियै हम। हम, हम बताउ हम की-की खेल खेलले छियै।
जी कहै छीयै ने, अहाँ की-की खेल खेलने छीयै।
हम, हम बचपन में खेलले छी। गिल्ली-डंटा, बैडमिंटन, क्रिकेट, शतरंज। ओ गोटी-गोटी न हो कहै छै ओ खेलले छी, लूडो गोटी खेलले छी। करम बोर्ड खेलबे के, खेलबे छी। अबरी दू-चारि गो अबरी नीक-नीक खेल खेलले छि एगो गोली होइ छै गोली। मारल जाइ छै, गोली से गोली ओ। खेलले छी, पत्थरबा जेसन गोल-गोल रहै छै। हमर मम्मी तऽ बचपन में गोली नै नू रहै छियै तऽ ओ न। कथी दुनि कहल जाइ छै, ओ लहटि ओ लहटि। कहै छै लहटी ओ। ओकरे बना ओकरे बना देबे छै।
अहाँ तऽ बड़ा नीक करै छी माताजी ने।
जे ओकरे तऽ बना देबै छै।
वाह, आब कोन छै न। बचपन में सबसे जादा कोन खेल-खेलैत छलियै।
बाद में बात करै छी, अब तनिके देर रखै छी की तनि हम। बाद में बताबै छी, की हम खेल-खेलै छी।
ठीक अहूं देखियौ हमो देखै छी।